नमस्कारन। की हाल छै।
सब ठीक छै।
सब कुशल मंगल छै ने।
हां सब कुशल मंगल छै।
आइ हम समयक सही उपयोग विषय पर गप करय चाहैत छी कल्हि हम विषय पर सोचैत छलहुं तखन मनमे बहुत विचार आयल
हां, ठीक छै। एहि वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय छै। समय एहन सम्पत्ति छै जे एक बेर चलि गेल त फेर घुरि के नहि आबैत छै। हेलो। हेलो। हेलो।